हेलो ।
नमस्ते ।
नमस्कार अहाँके आवाजो बहुत धीरे- धीरे आबै छै ।
आब आबैत छै ।
हँ आब आबै छै । आओर बतै न अहाँके हाल चाल सब नीक छै ।
हँ इहाँके तऽ हालचाल नीक छै अहाँकेँ बताबै छी ने हालचाल नीक छै ।
हँ नीक छै लेकिन आवाज बहुत धी-रे धीरे अहाँके अबै छै ।
आब आबै छै अइ ।
हँ आबबै छै । आओर बताबै छी ने अहाँके । अ माता पिता लोकोग सबलोग नीक छै न ।
हँ यहाँ तऽ माता- पिता लोग नीक छै यहाँके बताबै छै ।
हँ हमर माता पिता सब लोग नीक।
सुनैत छै ने एगारह मिनट। रखै छै ।
आ हँ । हँ ठीक छै आओर बताबै छियै अहाँके -अहाँके सब घर परिवार मे सब माता- पिता बाबा दादी भाय- बहन सबलोग नीक छै ने।
हँ -हँ सभ नीक छै यहाँके ब।
-हँ हमरो- हमो हमरो। माता पिता बाबा दादी भााय बहन सब लोग नीक छै और ओथि ने अहाँ के खाना खा लेली भऽ गेले अहाँ के खाना ।
हँ अहाँके तऽ खाना हो गेलै अहाँके बोलै छियै न हो गेलै ख़ाना ।
हँ हमरो खान भऽ गेलै । अहके खरना मे कथिी कथिी भै हा ।
यहाँ भेल चिकेन बिरियानी मटन बिरियानी इहसभिलै अछि ।
अहाँके केना अकेले मे ऊपर जा। आ जा के बात करे छियै न अहाके आवाजो बहुत धीरे -धीरे आबै छै ।
एहि ल कऽ जाइ छी ।
आओर बतैए ने अहाँके खाना मे आज कथी कथिी भै हा ।
इहाँके तऽ भेलैए कि चिकन बिरयानी मटन बिरयानी आओर रोटी सब्जी मरचाइके अचार आओर की बोलैत छी ने टमाटरके चटनी खाइत छी आओर भिण्डीके सब्जी खाइत छी। कत सब्जी खाइ छी इएह सब अहाँके बताबै छी की खाइ छी ।
यहाँ से बता दू कि हमूँ निके से खाना खााय छियै हम आज खैले छियै चावल खैले छियै- दाल खैले छियै फेर -ओहिमे सब्जी तरकारी। खाये छियै तरकारी मे खाय ले छियै आलू चना और पनीर के तरकारी खााय ले छियै और सलाद खाय ले छियै सलाद मे रहले ह खीरा भेल छै फेर गाजर भेल छै फेर - नींबू। भेल छै फेर चुकन्दर भेल छै फेर हरी मिर्च भेल छै ऊपर से चाट मसाला भेल छै इहे सब।
बड़ा नीक- नीक हाल छी ।
हँ बड़ा दिल खुश हो गेलै बड़ा नीक खाना खायले छीिय मने खा के एकदम दिल खुश हो गेले हो गेल छियै आओर बते ने अहाँके खाना बनाबे आ जाइ छियै ।
हँ इहाँके तऽ खाना बनाबै आ जाइ छियै अहाँ क आ जाइ छी ।
हँ हमरो खाना बनाब आ जाै छी अहाँके खाना मे कथिी- कथिी बना ले छियै ।
यियाँके तऽ बना लेबैत छी कोबी बना लैत छी भण्टा बना लैत छी लड़का बना लैत छी आलूके सब्जी बना लेबैत छी भिंडीके सब्जी बना लेबैत छी चिकन बना लेबैत छी मटन बना लेबैत छी अंडा बना लेबैत छी कथी मछली बना लबैत छी। इएहसभ सभ बना लेबै छी अहाँकेँ बताबै छी ।
लेकिन अहाँके आवाजो बहुत कम अबै छै ।
। अहाँके अब बोलैत । छी ।
हँ अब आवाज आबै छीियै और बते न अहाँ के- अहाँ के शाकाहारी खाना मे सबस नीक खाना कोन कोन लागे छै ।
दाल लागै छी भात लागैत छी -आओर अलहि के भुजिया लागैत छी बड़ा नीक लागैत छी अहाँके बताबै छी ने कोन सबस ज्यादा।
हँ हमरो खाना मे नीक। नीक लगै छै -अ दाल -भात आ आलू आ चना के पनीर के सब्जी सलाद चटनी -चटनी मे क्च आम हरी मिर्च। आ ओहिमे ओहिमे निम्बू आ सेन्धा नमक मिलााके चटनी इतना लग इतना स्वादिष्ट लागै छै खाना मे कि दिल खुश हो जाइ छै ई बड़ा अच्छा हमरा शाकाहारी खाना मे । आ दाल चावल आ सब्जी आ चटनी सलाद लागे छै ।
बरा । नीक लागै छी ।
आओर बतैयए न अहाँके पेड़ पौधा लगेले छियै कि न।
हँ लगैले छियै ने आम के लगैले छियै कटहरके लगैले छियै निीमोके लगैले छियै आओर कथी बोलैत छियै खाजाके लगैले छियै पौधा आओर अथी का बोलैत छीिय कदमके लगले छीियै इह सभ लगले छीियै अहाँकेँ बताबैत छीै ने कोन कोन सभ। पेड़ पौधा लगाायल जाइ छै।
हँ हमहु लगैले छीिय आम के पेड़ लगेले छियै फेर दूगो कटहल के पेड़ लगैेले छियै फेर। लगेले छी दूगो शीशो के । पेड़ लग ले छियै शीसो के तऽ बहुत छै दस गो छै पेड़ -पेड़ लगा ले छी। छी एगो नीमो के पेड़ लगा ले छीये फेर दूगो केला के पेड़ लगाय ले छीिये फेर दूगो पपीता के पेड़ लगाय ले छीियै आ बहुत। पेड़ लगेले छियै हँ। सब लगले छी लौका लगले छीयै एगो। झाड़ एगो घिउरा के झड़ लग ले छीियै आ फूलो में गेदाा के फूल ओड़हुल के फूल गुलाब के फूल चम्पा चमेली के फूल कोनर के फूल आ सूरजमुखी के फूल गुड़गुजुआ फूल इहे।
ई गुड़गुजबा फूल कोन छी ई गुड़गुजबा फूल नया निकलै छिका।
गुड़गुजा फूल तऽ बहुत पुराना होइ छै अब गड़गुजा फूल तऽ केनाहु देखाइो देबे के न मिले छै लेकिन हम अपना दुूरा पे लगा ले छियै।
अच्छा बड़ा नीक लागै छी। ओ खाइ खाइ छी क।
फूल छै फूल फूल थोड़ी ने खायल जाइ छै।
अच्छा हँ ओ केराके नीचेके देखैत छियै ओ एक लाल लाल रहै छी।
हँ।
ओकर ओकर सब्जी ओ कचरी खाइ छी कभी।
हँ केरा के फुलवा के। कचरी बड़ा नीक लागै छै हम बनायले छियै एक दिन हँ एक दिन। फड़ल रहे छी तऽ नीचे आगे छी तऽ फूलब के। काट के अच्छे से धो धा। के ओकरा के अच्छे से निकाल। ओहिमे से अच्छे से बनाबै छी बड़ा नीक लगे छै ओकर कचरीी अहाँ के खैले छियै।
हँ अहाँके खोजै छै ने बड़ा नीक नीक लागै छै। बहुत बहुत। सभ चीज नीक लगै छै पहिले हर दिन जइ जाइ छी दोसरा दोसराके काटि काटि कऽ लै छी आ खाइ छी पहिले। अ तऽ य खाज बन्द कर छै। छै।
हँ आओर बताबै छी ने अहाँके सभसँ मने पढ़ाइमे सभसँ नीक कोन विषय लगैत छै।
हिंदी लागै छी इंग्लिश लागै छी साइंस लागै छी इएहसभ लागै छी अहाँकेँ बताबै छी ने पढ़ाइ उढ़ाइ करै छी।
हँ हमहूँ पढ़ाई उढ़ाई करै छियै हमरो लागै छियै नीक अ जीव विज्ञान लागैत छै भौतिक शास्त्र लागैत छै फेर लागैत छै हिन्दी लागैत छै इंगलिश बड़ा नीक लागैत छै ईसभ विषय अहाँके किताब पढ़ैत। छियइ।
हँ इियाँके तऽ किताब पढ़ैत छी बड़ा नीक लागैत छै किताब पढ़ल। ई पढ़ै छी कथी। मने पढ़ै छियै तऽ हिन्दी लेकिन सर सर लोग छियै ने तऽ ओ पढ़ाबैत छियै कथी हइ इंग्लिश सब बुक पढ़ाबैत छियै ने। इंगलिश का तऽ बड़ा नीक लागै छै। कहानी सुनाबे छैै स आओर लोग। तऽ बड़ा नीक लागै छै ।
हँ आओर बताबै छीिय न अहाँके । और अहाँ। के्योरीके मौसम कैसन छै ।
यहाँके तऽ मौसम बड़ी खराब छियै का अहाँके त कहैै बड़ा खराब हो गेल छै ई मौसम।
हँ। हावड़ाबड़ी के तऽ मौसम काफी नीक छै हवा बहै छै। नीक छै मौसम एने के हमरा ओरीक के । ओने बारिश उरिश भेल छै कि न ।
इहाँ तऽ बारिश बड़ा भेल छै जतना कहै छै उतना कमे हइ साफे बारिश कऽ- कऽ के इहाँ के मौसमे खराब कऽ देले छी । अहाँके बताबै छी ने ।
हँ एनाहु तऽ बारिश भेल छै आंधी आयल छै बड़ा तेज -तेज- तेज तेज आंधी आयल रह बहुत बारिश भ गेले यहाँ के तऽ का बताउ हम बड़ा बारिश भेल छै और बतैे ने अहाँ। के अहाँके ओरीके सभ नीक छै ने पढ़ाइ उढ़ाइ सभ नीकसँ चलैत छै ने ।
ह इहाँके तऽ पढ़ाइ लिखाइ बड़ा नीक चलै छै ।
अहाँके आम मे सबस हँ -हमरो। त नीकेसँ चलै छै अहाँके आम उम मे सभस नीक कोन आम लागै छै सभस स्वादिष्ट कोन आम लागै छै ।
मालदेव लागैत छी बड़ा नीक लागैत छी । बड़ा नीक । अहाँके बताबै छियै ने कोन सभसँ नीक लागै छै सभसँ जादा नीक ।
ह हमरो लागै छै मालदेव आम । लगै छै जर्दा लागै छै फेर किशनभोग आम लागै छै फेर सुूखल आम नीक लागै छै आम मे तऽ हमरा लगभग -लगभग सारा आम नीक लागै छै।
हँ ।
आओर बतै न अहाँके लीची खायले रहै छियै ए सब के ।
हँ एहिसभ तऽ खयले छियै लीची बड़ा नीक नीक लीची खाय ले छियै बड़ा मीठ लागै छै जितना बड़ाइ करै छैिय उतना कम हइ ।
हँ । ओर बताबै छियै आओर बतैये । अहाँके सभ समाचार नीक छै ने ।
हॅं यहां के तो समाचार बड़ा नीक छै ।
और बताये न अहाँके केना घूमे उऊमे के। सोचै छियै कि नहि ।
हम तऽ सोचले छियै दिल्ली जायके ह मुम्बइ जायके कोलकाता जाइत छियै अहीँसँ जाइत छियै अहाँके सोचले छियै ।
हमहुूँ सोचलेी छीियै जाय के हमहूँ जेबै हमहुूँ हरियाणा जाय के छियै चलियै यहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल अपन माता- पिता सबके ओके खयाल राखब आ। ओ लोग के रौदा मे न निक। पे दे गुलकुच। पआम । आह ओके नीक आ -आहके नीक। न तऽ छाती ले के निकलम चल । ये अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल। आ । फेर कभी टा समय मिली त कहां से गप सप करब, धन्यवाद नमस्कार।
धन्यवाद नमस्कार। राखै छी।